और की हाल चाल।
ठीक छै अहाँके।
हमरो ठीक छैय, की सब होय छैय। बैसल छी। नहा लेलहुँ। हमु खाना
अच्छा खाना एखन नहि भेलै हमर, अहाँके।
नहि नास्ता केनेै छी, खाना नहि।
बनेलियै खाना।
हँ बनि गेल छैय, एँ।
की सब बनेलियै।
अ बनेलहु हें दालि भात सब्जी।
अच्छा।
इएह सब मनेलहु। नास्तामे आलू पूरी खेने छलौं हें।
ओ।
खनाय कने खेबय आ
नहि हमहुँ नहि खेलहुँ हेँ अखन।
अच्छा।
हमु चाय बिस्कुट खेने छी।
हँ।
ह।
बहुत टाइम भऽ गेल।
हँ से तऽ भए गेलै आब खायब कनी कालमे। कोनो पहिले अहाँसँ बतिया लै छी तकर बाद।
हूँ अच्छा नीक केलउ।
आओर कहियौ।
सब ठीक छैय।
अच्छा।
कहियौ।
अच्छा।
हेलो।
हँ-हँ सुनै छी। कतहु घूमऽ नहि गेलहु हें।
नैय अहाँ गेल छलौव हाॅं।
हऽ हम गेल छलों। हें घूम ला अहाॅं के कथि कहैय छैं। मधुबनी में ओनाहिते गेल छलोव हाॅं मोल। मॉल सब मे ने सेल लागल छैय एखन।
अच्छा।
हँ तऽ कहलियै। कनि घुमि लैं छी। हँ एगो ड्रेस नीक तऽ बड लागल। लेकिन हमरा साइजे के नेय छला। की कहु बड नीक छला।
साइजे नहि भेटल हमरा बड़ सुन्दर सूट छला एकटा।
साइज नैया।
बड बड़ नीक छलैं। फेर आओर घुमलहुँ। से लागल छलैया। ठीके कपड़ासभ छला। ले साइजे नहि भेटैत रहैत छैं। साहा बड़का दिक्कत छैं ना।
हूं।
हु फेर गेलहुँ। रेस्टोरेंट गेलहुँ एकटा। तऽ हाॅं हाॅं होटल गेल छैलौव हां।
अच्छा अच्छा।
बड नीक होटल छला साफ सुथड़ा बड़ छलैया। बड नीकसऽ अथी करै छलैं गेस्ट सबके अपनामे तऽ। तऽ छैहे अतिथि देवो भब से तऽ छैहे और। और नीकसँ करै छलियै। बड़ नीक लागल कहलियै। घुमी लैय छी कनि। आ ने।
आऍं।
कि सब भोजन केलौव।
कथी कहैय छियैं। भोजन भोजन में तऽ हम ओतय खेलौव।
ओहिमे शुद्ध खाना खेलहुँ। हम अहाँके भात दाल सब्जी छला। सलाद छला पापड़ छला।
अचार अचार।
हु हाॅं अचारो छला। आ अलग से नमक तमक सब देने छलैं। स्वाद अनुसार हँ बड नीक छला। लेकिन। हाॅं हाॅं मिरचाइयों छलै। हाॅं हाॅं छलैया। हू।
कते पैसा लेलखिन?
काल प्लान बनबैय छी। हम पैसा
हाॅं।
कमे पाइ लेलक। काल्हि खुना प्लान बनबैय छी। जाब जनकपुर।
ह ह बड़ नीक जकह छै। घुमऽ लेल गाड़ी एगो बुक केलियै। ओहिसँ जेबै
अच्छा अच्छा घरे परस डायरेक्ट
हँ हँ सीधा बुझै नहि छियै के दस जगह गाड़ी चेंज करऽ पड़तै।
पटी ए त बट घाट के नाम चासके लगै जे
गरमी जे हुँ गर्मीे जे छै ने ताहि दुआरे बड गर्मी जतेक गरमी कहू ने ऊपरसँ लादि काटि दै छै।
आ काल्हि रह मे झपइ तऽ बहुत कदा हइ लट कट
बढ़ै छै। छै एतेक गर्मी किछ कहय के नहि आँ
आ जनकपुर जे जा सब ल
की सभ लेब ओतऽके पेड़ा कहाँ दनि बड्ड नीक होइ छै तऽ पहिले पेड़ा लेब
अच्छा अच्छा
खायब पीब होटल मे जाकऽ आ ओतऽ के जे गोठी जकाँ होइया से बड प्रसिद्ध छै माला जकाँ
प पूत
नेपाली जकाँ पहिरे छै।
बहुत कहल जाइ छै अचछा चल त बहुत निक बात
हँ- हँ
महगे बड़ चत
हँ से तऽ ओतऽ अपन सबके पांच सौ के ओतऽ आठ सौ छै नेपाली पैसा
पोत सबके दाम दू हजार कह है
बाप रे बड देख क एते पर हस लाग देख के आंखि लगैत रहै छै। लेकिन एगो निसान कतहु जेबै तऽ एगो निशानी आनाइ जरूरी रहइ छै ने जी हँ ओतय गेल छलहु त ल केे एलहु
की जल त
हँ आओर कहियौ ह्म ह आ फेर सोमवारी आबैए
हँ त करै छै ने पाँचे टा हई मने
सपता गरै छियै अहाँ
हँ पाँचो करै छी। बंगलोर रहै छै। करै छीयै ने
हं- हं हमहु करय छी, हम त दूये टा करै छी।
कक्का कनि। जान बचाउ अय गरमी में।
हुं -हुं बड्ड गर्मी छय, बर्दाश्त स फाजिल।
उहं मंगलो करय छिय।
हं- हं तहि दुआरे त दिक्कत भ जाइ छय सप्ताहि बला। करै छियै।
सोम दिन सोम रहत दुनू टाइम मंगल।
हं ह बड बड दिक्कत भ जाइ छय।
हं अ।
नय हमरा मन।
हूं-हूं सैह हेतै और। एहि बेर अखन त नहि सोचलहु हैं, अहां जेबय। मन त हय। अच्छा मोन अय, देखियौ त आब की होइ छै। टाइम भेटलै त जेबै।
कनहों जे टाइम भेटतै त जेबै। मौसम ठीक रहल तखन हूं।
लाइट जे चइल जाइ छै न, से समस्या बड खराब छै। सबस दिक्कत हँ। लाइट सबके बड समस्या रहै छै गाँंव घर में।
हूं।
और की कहू।
की सब करै छी त अहां।
की सब करै छी त अहां।
हं।
अच्छा
ओ हं-हं आइ छै दो अथी द्वादशा।
की सब रहतै।
आइ बुझतै छियै द्वादशा दिन त पूरीये रहै छै भात। नहि होइ छै, पूड़ी सब्जी ई सब से सब।
हेलो
आब त आब राइत में क हैत भोज, त देखियौ की सब होइ छै। अखन त पूरी सब्जी खाली।
हालो ओहि सब्जी।
हं-हं।
दहियो चीनी नै ऐल।
हँ-हँ दहियो चीन्नी होइ छै दही चीन्नी बिना तऽ अपन सबके बुझते छियै। अशुद्ध छै सब चीज।
पत्ता शु पूरा खेलाक के बाद कनीकबो पइड़ जाइ छै तऽ पत्ता शुद्ध भऽ जाइ छै। प्रसिद्ध छै अय के बाद पान-सुपारी।
हँ पान-सुपारी। ओ तऽ अपन सबके कल्चर मिथला के अथिए छै हँ।
जर्दा वला
हँ हँ जकरा जे नीक लागैत छथिन से ओ ले अपन लऽ लेब।
ह बढ़ निक के साथ
हँ बड छै लेकिन अपनो सबके। बड़ समस्या होइ छै ई सबमे। निको बड लगे छै।
हँ तऽ रातिमे की सब बनेबै खाना?
देखियो आब रोटिये बनतेै।
ह बड ई समस्या भऽ जाइ छै दिन में की बनाउ राति मे क बनाउ समझे नहि आबैत रहै छै जे कथी
ठीक। छै
हँ
सुख क दू दिन के राजी दू दिन के सुख कि द राजी क
हँ हँ सएह बात छै सएह छैह। हँ। सएह कहनोहु हैं, हँ सब ठीक अहाँके?
अच्छा!
कथी?
आ
तिलकोर के तरुआ हँ हॅ ह ओ तऽ बड नीक लगै छै। हँ हमरा आबैया, अहाँके?
हँ हमें तऽ घरे के आटा में निकले छै बड नीक ओतऽ पत्ता जका बड सुन्दर रहत छोटे छोटे
ह लेकिन फूट वला तो पत्ता रह बड़का भेल सेहो होैत हत। हमरो सब के छै बारी में
ओकरा तोड़ि लिअ ओकरा मोर दियौ छान लिअ धऽ कऽ। ओहिमे आओर की चाही हँ बड नीक लगैत छै।
ओकर कदीमा के जे होइया फूल
हँ फूल, हँ-हँ-हँ ओकरो बड़ नीक लगैत रहै छै।
प्लसतर चार पड़ अगला साल अच्छा, त बेसी- बेसी, बेसी काल, आंऽ?
बना कऽ खाइ छी कि नैय?
उम्म, बेसी काल हॅं-हॅं-हॅं, रहल अछि। ह्म्म, बेसी काल देख करा ले न गैइ, बड़ सुन्दर लागल।
आब तऽ रक्षााबन्धन आबैय न?
हॅं-हँ, सब दिस
अच्छा, अठाइस अगस्त क यैइ। हँ, बुझियौ आब कते जल्दी जल्दी आईब जाइ छै। अखने दू हजार छ्बीस ऐल छलई। तरक्षाबन्धन नै अखन नैय लेलौं हैं, आइ लेब।
हं।
हँ, लेबै। देखै छियै, देखने छियै एक दूटा नीक लागल हमरा।